ह
हेलो
लो, आइ अपन सबके टॉपिक रहतै बनारस तऽ बनारस हँ तऽ आइ अपन सबके टॉपिक रहतै बनारस तऽ बनारस के बारेमे अहाँ की कह चाहे छी, हम त जते बताबु बनारस हमरा बहुत नीक जगह ला ग मैं, अहाँ किछ बताबु तहन हमहुँ अपन बताबै छी ओयिपर।
अच्छा हम बताबै छी। बनारस जे छै कहै सकै छियै जे जेकि वाराणसी और काशी के नाम से भी जानल जाइ छै। ई भारत के सभसँ प्राचीन और पवित्र नगरमे स एक आबै छथिन। जेकि ई उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश राज मे गंगा नदी के तट पर स्थित छै। बनारस के हिन्दू धर्म के आध्यात्मिक राजधानी भी मानल जाइ छै, एकर धा एकर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता पूरे विश्वमे प्रसिद्ध छथिन और क-कहल जाइ छै कि ई शहर जे छै हजारो वर्ष पुराना आवाज छै जेकि दुनिया के सबस पुराना जीवित नगर मे स गिनल जाइ छे।
बिल्कुल बिल्कुल। हँ इहः अहाँके इ मालूम यै कि नयि बनारस केवल एगो शहरे नइ छै बल्कि भारतीय सभ्य ताकी संस्कृति के और अध्य आत्मिक के प्रतीक छै। जत की एतेक सारा गलिया छय, घाट छय, मंदिर छय। ओतऽ के संगीत, साहित्य, परम्परा लोगों के और बहुत ओत के इ सब चीज बहुत आकर्षित मानल जाय छै। हर वर्ष लाखो गो श्रद्धालु ओतऽ जाइ छथिन पर्य तन घूमये ले दर्शन करे लए घूमे लए मंदिर और एते सुन्दर-सुन्दर चीज सब अहाँ बताबू किछो
अच्छा कहि सके छि की बरद बनारस जे छै केवल एक शहर नइ छै जेकि मतलब भारतीय सभ्यता, संस्कृति, और आध्यात्मिक के प्रतीक मानल जाइ छै। एतुका गल्ली सब एतेक सुन्दर छै। गलीमे जे छै उ मिथिला पेंट मत पेंटिंग करल रहेय छै और घाट, मंदिर, संगीत इत्यादि। मतलब बहुत प्रकार के छै जेकि मतलब परम्परा लोकके अपन आकर्षित करैय छै। और कहि सकैय छियै जे बनारसके इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली छै।
बिल्क
जेकि प्रा प्राचीन ग्रन्थमे प्राचीन पुराण और ग्रन्थमे कर उल्लेख करल छै काशीके। बनारसके जे छै काशीके नामसे भी जानल जाइ छै।
बिल्कुल बनारस के आके ई बुझल या कि नहि बनारस उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के गंगा नदी के किनारे स्थित छथिन। गंगा नदी ई शहरके एकदम सुन्दरता और की कहैत छै पवित्रता के बढ़ाबै छथ थिन ई सब चीज एते नीक लागे छै‌। ओतऽ के वातावरण एकदम धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओ सभस एकदम जुड़ल छै भरल पड़ल रहै छै। ओतऽ के मौसम ओतऽ के सभ्यता सभ एक दम एते मनमोहित लागे छै हम की कहू। ओतऽ के जेना जेनाहिते कहै छै बनारस एकदम भावनाओंके नगरी छै मोहके उम जगह छै तऽ उ एकदम सही लागे छै। अहाँ बताबु।
हँ कहि सकै छियै जे बनारस जे छै प्राचीन कालमे बनारस शिक्षा और मतलब ज्ञानके भी प्रमुख केन्द्र छथिन। रहै और अतऽ अनेक विद्वान संन्त और कवि एले रहा और बौद्ध धर्म के संस्थापक भ गवान बुद्ध भी जे छै उ भी मतलब पहला उपदेश बनारस के निकटस तारनाथमे ही प्राप्त करलकै रहा।
हू और
कि एतुका एहन मान्यता छै कि एतय मृत्यु जब मरै छै लोग मृत्यु होय पर व्यक्तिके मोक्ष की प्राप्ति मिलै छै बनारस एहन जगह छै। और एकरा हिन्दू धर्म मे काशी के काशीके मोकक्षके नगर नगरी भी कहल जाइ छै।
हँ बनारसमे अहाँके ई बुझल या हिन्दू धर्मके प्रमुख एकदम तीर्थ स्थल छै एतय हजार गो मंदिर सब एते हजारो मंदिर स्थित छथिन ओहि सभमे सब स प्रसिद्ध छथिन अपन काशी विश्वनाथ के मंदिर अपन शिवजी के भोला बाबा के जे मंदिर छथिन। से जे एकदम बहुत जादा प्रसिद्ध छथिन ओहिमे आ ओहिमे एतेक आ ऊ अपन सबके एगो ज्योतिर्लिंगो मे मानल जाइ छै‌। ओतऽ हजार गो श्रद्धालु हकदम गंगा नदी मे स्नान कऽ कऽ पूजा अर्चना करऽ जाइ छथिन। एकदम भोरे से लाइन लगाबय छथिन भगवान के प्रति एते रहै छै हुनका सबके जे भोरेसँ आदमी टाइम नहि देखैय छथिन अपन नींद के छोड़ि कऽ एते दिन नींन्द नहि छूटैय छै ओ नींन्द छोड़ि कऽ भोरे उठि कऽ जाइत छथिन स्नान करैत छथिन ओ भगवान के अपन पूजा अर्चना करै लेल ओते परिश्रम करै छथिन, अहाँ बताबु।
हम बताबै छी। बनारस जे छै मुगल काल आओर ब्रिटिश शासन के द मतलब ओहि समय मे भी पहचान बनल रहै और आइ भी ई शहर अपन प्राचीन संस्कृति आओर परम्पराके संयोजन करै छै। जे कि कहि सकैत छियै जे एकर भौगोलिक मतलब भौगोलिक स्थितिके बारेमे किछु बताबै ले चाहै छी जे बनारस उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागमे गंगा नदी के किनारे स्थित छथिन। जेकि ग्ंगा नदी ई शहर के सुन्दरता आओर पवित्रता के बढ़ाबै छै। आओर एतुका वातावरण धार्मिक आओर आध्यात्मिक भावना सँ भरल छै और बनारस मौसम के बारेमे कहि सकै छियै तऽ एतुका मौसम जे छै सामान्यतः मतलब गर्मी रहैत छै हमेशा आओर गर्मी में तऽ एतय बहुत अधिक गर्मी पड़ैत छै। आओर जबकि मतलब ठण्डी के मौसम मे कहि सकै छियै तऽ मौसम ठण्डा रहै छै आओर सुहावना रहै छै घुमय के लिए सबसे अच्छा टाइम रहै छै।
आओर वर्षा ऋतुमे गङ्गा नदीके दृश्य बहुत ज्यादा आओर मतलब अच्छा लागै छै देखै में।
बिलकुल अहां सही कहलियै। अहाँ के ई बुझल य कि नहि ओतऽ जतेक बनारस मे एते सुन्दर आ ऐतिहासिक घाट सब जे छै से एते प्रसिद्ध सब छै आ ओतऽ लगभग अस्सी गो घाट छै जेते कि हमरा बुझल ये ओतऽ अस्सी गो घाट छै जहि में स दश्वमेघ घाट एगो छै से बहुत जादा फेमस ई प्रसिद्ध छै, ओतय के गंगा आरती बहुत प्रसिद्ध छै आ ओनाहिते मणिकर्णिका के की कहू मणि कर्णिका ते एकदम शमशान घाट छै हम तऽ इहो सुनने छियै जे ओतऽ लड़की सबके जेनाइ निषेध छै मानल जाइ छै कि लड़की सबके ओतय नहि जाय के चाही। जे ओतय जाइ छै तऽ ओतऽ के खराब शक्ति कैलक ओतऽ श्मशान छै तऽ ओतऽ के खराब शक्ति हुनका सब के देह में के आबि जाइ छै जेकि हमरा जते बुझल ये तऽ इ सब छै और ओते के अस्सी घाट के ते की कहू एते नाम सुनने छियै ई सब एकदम बहुत जादा प्रसिद्ध सब छै अहाँ बताबु अहाँके कोन घाट एते घाट सभ में सबसे ज्यादा नीक लगैये।
हमरा तऽ सबसे बढ़ियां वैह अस्सी घाट भी लागे छथिन। जेकि बहुत सुन्दर आओर लोकप्रिय छैथ ओतुका सुबहके जे देखैत देखबै तऽ मतलब सुबहके एतय योग आओर सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छासँ होइ छै।
आओर कहि सकैत छी मणिकर्णिका का घाट मे सुनलियै कि चौबीस के चौबीस घण्टा जे छै जलते रहै छै।
हुं अहाँके ओते के इतिहास मालूम ये कि नै मणिकर्णिका के
हँ- हँ नय हमरा इतिहास मालूम नइ यऽ
चलू हम बताबै छी, अहाँके ई बुझल ये झिवजी सभ जे छलखिन न जहन शिवी पार्वती जी के एगो कान वाला खइस गेल छलै कर्णिका आओर उएहे कान वला जे खसल छलै से भोला बाबा जे छलखिन हे अपन से पूरा खोजलखिन हुनका जखन नय मिललै तखन उएह कहने छलखिन जे जेना क्रोध में हम जरलहुँ तेनाहिते आबैत तऽ चौबीसो घंटा हर हमेशा पूरा साल एतय जलिते रहते उएह पर आब ओतऽ लाश जड़े छै। छै आओर ई तऽ हम तऽ, इहो सुनने छी, कि ओतय जा कऽ, जे आदमी के सभके ओतय जा कऽ, जल मे सँ स्नान करबा कऽ, ओतय जे जराबै छथिन तऽ ओ सीधा मो्ष जाइ छथिन इहाँ बताबू
हँ कहि सकै छियै, एतुका मतलब बनारस में जे छै बहुत त मतलब एक बी एच यू छै बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी जेकि भारतके सबसँ बड़ा आऔर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय मे से एक आबै छै, एकर पं्डित मदन मोहन मालवीय करलकै रहै जै की बनारस मे जै छय मतलब सङ्गीत, नृत्य मतलब डान्स, कला आओर भी के लिए भी प्रसिद्ध छै ई बनारस मतलब एक भारतीय शास्त्र सङ्गीत के महत्वपूर्ण धरोहरमे सँ एक आबै छथिन। जे कि एथका प्रसिद्ध सङ्गीतकार आओर कलाकार भारतीय सङ्गीतके विश्व स्तर पर पहुँच पहचान पहचानल गइल जा सकैत छै।
बिलकुल अहाँके ई बुझल ये कि नै बनारस मे जतेक ऊ सब घाट सब छै सब कोनो ने कोनो राजा सबके देल छै, ओ सब राजा सब अपन अपन याद मे अपन निशानी के रूप मे ओते छोड़ के गेल छथिन बनारस मे जतेको घाट छै, ओ एको गो घाट सरकार के नइ छै, ओ सब कोनो - कोनो अलग -अलग जगह के राजा सब अपन याद मे अपन निशानी के रूप मे ओ ओतऽ छोड़ कऽ गेल छथिन। जे हुनक हनका याद कयल जाय ओकर आओर हम तऽ इहो सुनने छियै जेनाकि दरभंगा घाट जे छै, से कोनो दरभंगा के महाराज छलखिन हुनकर छलै, जेकि उदान कऽ कऽ, गेल छलखिन आओर ओइ मे होटल सब चलैत छै, आऔर ईसभ तऽ, जेना हम कहबे केलउ। जाहिमे जे एहिमे सरकार के किछो नहि होइ छै ई सब आदमीे सब महाराज सब अलग - अलग जगह के छोड़ि कऽ, गेल छलखिन अहाँ बताबू
हँ ई बात तऽ, अहाँ सही कहलियै। ई दरभंगा महाराजीक के मतलब रहै जकर नाम सँ मतलब घाट छथिन बनारस मे।
ह्म्म ह्म्म।
एकर मतलब घुमै के ले कैह सकै छै तऽ बनारस जै छै। मतलब भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल मे से आबै छै, जे कि एते विदेश से भी आबै छै। लोग देश विदेश से लाखो पर्यटक एतय आबै छै घूमय के लिए। जे कि गंगा नदी मे जे छै नाव के सेेर करै छै और मंदिर के दर्शन करै छै और घाट के सुन्दरता के, पर्यटक के आकर्षित करै छै।
बिलकुल। तऽ इएह हम कहऽ चाहै छी अंत मे जे बनारस केवल एगो घूमेइ के जगह नहि छै। बहुत आदमी के भाबना से जुड़ल छै बनारस। बहुत आदमी के, ओतऽ के घाट। बहुत आदमी ओतऽ घूमय लए जाइ छथिन लेइन बहुत आदमी ओतऽ शांति लए जाइ छथिन। अव बहुत आदमी ओतऽ भगवान के दर्शन लए करऽ जाइ छथिन। बनारस एगो मोक्ष के नगरी छै। ओतअ जाकअ हर आदमी के सुकून मिलै छै। ठीक छै तऽ राखै छी।
हँ ठीक छै।
ठीक।